हेलो
की हाल चाल बहिन
हँ की कर रहल छियै
अ हमे तऽ तनिका दूध खौला रहल छियै
ह किया बड रातमे
हँ एखने मालकि मालिक एलखिन न तऽ लेकरके अभिये एलखिन हे त आज गर्मी एता य एम्हर पड़ै छै कि अगर ना खौलाके रखब तऽ भोरे लए खराब हो जाइ
हँ ओ तऽ बात छैहे आ देखियौ रहै छै ना कनिक रहै छै तऽ आदमी के चाय पानि लागी सुविधा रहै छै भोर मे आ नहि तऽ भोरका उठ क कतहु जाय मे बड़ ई दिक्कत लागे छै
आ तऽ हमरा आर के तऽ सुत उठ के मुँह कान धो धा के तनिका एक कप चाय जरूर से चाही
हँ हँ नइ ऊ तऽ नइ छै हमरा म ऊ तऽ हम जब तक मालिक नइ उठै छथिन तब तक हमसब नइ पीबै छियै लेकिन फिर भी रह रहै छै न तऽ लागै छै कि ठीक छै छै चलू जब मन करत तब
हँ ओ तऽ होइए जाइ छै तनिका आज बर्तनमे ढेरे दूध भऽ गेल छै
आवाज अहाँ के ना आबै छै तनिका हेलो